हेलो
हेलो हेलो हँ हँ ठीक छी अहाँ ठीक छी
हँ हमहूँ ठीक छी कीसब होइ छै
हैया खाना बनेलहुँ हन नाश्ता बनल हेँ पहिले तोर अखने खाना बनेलहुं हन आ खाना हँ खाना पीना बना कऽ कहलियै बैसै छी कनि गपे कऽ लैत छी हुनका सभसँ
हँ छैहे की ओर कुसब समाचार सब बढ़िआं बनि गेल हमरो या भेल हने कीसभ अहाँ बनेलहुँ हन
हम बनेलहुँ परोड़ आलू पर पआज सब्जी दालि भात कढ़ी बनेलहुँ हन
तन तऽ बड चीज सब आइ बनलै किछ खास बात
नहि किछ नहि से खास बात ओनाहि बनिते रहै छै खाना पीना सं
नहि हमरा भेल केओ मेहमान आबैवला छथि
नहि नहि मेहमान नहि आबै छै आइ काल्हिमे चारि गो पाँच गो
तऽ हँ से तऽ छैहे अहाँक
हूँ
तहन खेनाईसब खेलहुँ की नहि
हँ नास्ता केलहुँ हेँ खाना नहि खेलहुँ हेँ
हमहुँ हैया नाशा केलहुँ हेँ खाना नहि खेलहुँ हँ
हं अहाँके बुच्ची सब पैघ भऽ गेल हैत ने आब
हँ पैघ भगेल चौदह साल के बुच्ची यऽ आ तेरह सालके बौआ यए एकरा सबके इसकुल विदा करब आब हैया टिफिन बन्है छी
हूँ
तहन जायत बारह बजे के इसकुल छै दुपहरिया कऽ
हँ मइमे चेना
हँ हँ हम बम्बैये में छियै
अच्छा पानि तानि सब होइये कि नहि
भेल आठ दिन लगातार आब तऽ गर्मीसँ बड्ड मड़ै छी पुछू नइ बड्ड हालत खराब गर्मीसँ
अच्छा अच्छा गाम सभमें तऽ बड्ड पानि होइ छै भरि दिन थाल किछु धान तान सब खू रोपाइ झाँट बिहारि सभ होइ छै तऽ पहिलका जमाना जेना थोड़े आबै छै एतेक
नय
भेल भेल ह त दमकलो पटबै छिय
छैहे की बड एतऽ तऽ हालत खराबी य गर्मी इ सब ब्ड गर्मी होइय कनि पानि भऽ कऽ अहाँके बंन्द भऽ जाइत छै ने तऽ ओर गुमकी करय लागत
हँ सावनके आब सोमवारी सेहो शुरू भऽ गेल
हँ हँ बेर बला तऽ छलए इएह सोमके आ पूर्णिमा वाली सभके हएत तीन तारीखसँ हँ
आ बीस
तखन आउर सब कहियौ अहाँके धिया पुता सेहो पढ़ैत छथि
हँ हँ सभ पढ़ै छथि
स्कुल जाइ गेलथ हँ
नहि एखन ई हमर बच्चासभ पैघ भऽ गेलै ने आब तऽ एगो रहै छै उत्तराखण्डके होस्टल म एकटा जयपुर में रहे या हॉस्टल म अखन आयल य गाव कार्तिक म
अ गाम एहि बेर फड़ल छले आम सभ लीची सभ कि नहि
हँ, हँ, आम लीचीसभ एहिबेर नहि फड़ल छले हन।
हँ, एहि बेर हमहुँ गाम गेल छलहुँ तऽ किनको किनको फड़ल छले ने किनको किनको।
छले कीने तीने कऽ लोक खाइ गेल हन
हँ, हँ।
अच्छा।
तहन और सभ कहियो तहन एखन पाइन होइये कि रौदा य।
बहुत रौदा उगल यऽ।
सेहा।
ह, ओ पहिले जमाना रहियै न। जइय पूल लगल एते पाइन भुभुआ मंदिर पर म।
हँ, से तऽ छै, हे बड नीको लागै छलै ने सभ संघी साथी सभ
बरसे छै, गर्मी लागै छै, लेकिन वर्षासे नहि होइ छै।
हँ, आ नीको लगैत छ, लै सभ संघि सहेली सभ जाइत छलियै हँ।
हँ। कते गिट्टी तिट्टी मंदिर पर लोक धियापुता रहै, छले खेलै छलै करिया झुमरि सभ। ओसभ लोक खेलाइत रहै छला हन। हम सभ तऽ धान देखे छलियै कते फोटो झिका ले। चलियै लड़की फूल लोरहै बाली सभ सुने।
हँ, हँ। पहिलका आनन्दे किछु आउर छलै ह।
बड चारि बजे भोरे हम सभ उठिये फूल तोड़े लऽ जाइये। फुला कतऽ बम जाइये छहर झंझारपुर लंग म। ओ तऽ स गीत तीन बजे भोरे जाइये फेर पाँच बजे तक गामपर आबि जाइये। आ हमर सभके मै तऽ ततेक बाढ़ि रहै जे हम टैप टपि टपि टप कऽ जाइयै कहियो डुबि जायब डुबि जायब डर होयै डर होयै। कटाके बेरा बेरी संगी सभ हाथ पार पकड़े पार भऽ कनि।
पहिलका आनन्दे किछु आउर छलै अहाँकेँ तऽ
हँ।
आब ओतने आब तऽ ओहन सन नहि रहले हँ।
जे सुतल रहै छैय आ बाप मैय आएन दै छैय आ फूल लोहिड़ लेल कऽ भऽ गेलै
नहि हमर सभके धियापुता के तऽ बुची य एगो तकरा सिखेबै जे ईसभ। करू एना होइ छै, एना होइ छै, हमरासके तऽ अहाँकेँ सिखेनाइ जरूरी छै। अपनो मिथिलांचल अयबाक चाही न सभ। चीज बच्चाके नॉलेज हेबाक चाही।
हँ। आ, बच्चाके सिखबैतो छियै, तऽ नहि ने सीखत।
नहि हम तऽ सिखबै छी तऽ अहाँकेँ स्कूल जाइए तऽ अपने भाषामे बजैया।
हँ।
अपने भाषामे रहै छै, कहै छै। अहाँ कोन गाव अहाँकेँ कोन गाव भेल।
हमर तऽ बघाते छी हम उ घर।
अच्छा बघाते छैय, हमरो एगो बहिन रहै छथिन, बघातमे
हँ, तऽ उएह अंगनाके छियै न। हां बम्बई में भलहुँ एक बेर अपने सब
हँ हँ भेटल होयब एखन तऽ नहि मोन यऽ
हँ
अहाँके सभ बहुत दिन पहिले भेटल होब ने तऽ नामसँ चिन्हैत तऽ सकल से नहि चीनहैत
हँ रामसँ
आ की कहल
नासिक में नहि घूमय लए गेल छलियै हमसब बिना कऽ मां सब हँ खूब नहायत छलियै
हँ हाँ
ह आभेट गेल छलौ हँ सभ बच्चाभ सभ ठीक यए हँ अहाँ नहेलहुँ उतरलहुँ कि नहि
नहेलहुं भोरे नहाय छी नहा सोना क भानस करै छी तोहन आहा के या धीया पुता धिया के बार बजे के स्कूल ये तैयार केलौ बुच्ची के केश बढ़लौन हं आ बारह बजे में जायब दैय लए
देखलियै टीवी पर में कहलै के बाहर लागय बंबई मे आबि
बड्ड भेल छलै आठ दिन लगातार पानि आब अहाँके गुमकी केने यए से हालत खराब यऽ
सभके भाय भाव सभ रहै छलै ने बम्बइएमे रहै छथिन तऽ कहलियै की देखलखिन आब ठीक छै
हँ हँ
सेस
से तऽ छैहे अहाँके कुशल समाचार तऽ बुझनाइ जरूरी छैय मेन छैय न
हँ
एहि फोने पर त सब के सबस भेंट भए जाय छैय गप भऽ जाय छैय अहाँ तऽ सब सब ठीक छथिन अहाँ सब ठीक छी
हँ हम तऽ ठीके छी अच्छा तऽ अहाँ एखन सासुर तासुर नहि आयब की
नहि आयल छलहुँ हँ एखने सासुरसँ एयलहुँ हँ गामव गेल छलहुँ घर बनबै लए
हँ हँ
एखने एबे केलहुँ गाँवसँ
ह त बेर अचार बना कऽ गेलो कि नहि गामव आयल छल ओतऽ
नहि नहि बनेलहुँ नहि पड़ल छलए आम क मनी छलै हँ तऽर ददिया सस छथिन ने ओ देने छलखिन हे चारि परकाे
ह हमसभ तऽ अचार बड नीक लागे छैय नवका तरुआ अचार एगो होय छैय
हँ हँ छैहै की
आबका तरुआ अचार पहिलका लोक तऽ ओ फड़ा भरि चीर कऽ बनबै छलै हन
हँ
नहि ओतेक पसन्द पड़ैत छैय आब तरुआ वला अचार हमसभ सिखलियै हेन उएह बनबैत छैय बनेलियै कनि लेलियै नहि फड़ल छलै तऽ ओकरे बनेलियै बच्चा सभ लग
हँ हँ
चार तरुआ अचार प्याज दऽ क इएह सब बनेलियै हं
हँ सएह तऽ नीक होइ छै अहाँके गाँवके ताचाीसभ तऽ बहुत नीक लागे छै लोकके नून हमस तऽ नून तेल भात अचार खा ले छियै बड नीक लगे छय
हँ आबक बच्चा थोड़े नून तेल भात खाइत छै
तऽ आबक धियापुताके तऽ चाही मैगी
अचार बना ओहि में पचफोरना दही जमाइन दही मगरैल हीन से सब दऽ दऽक तहन बनबै छ तैयो कहै छै ओते बढ़ियां नहि भेल
नहि बनले हँ हँ ठीके कहलियै
बन छलहु वह बड नीक लागैया
हँ हँ ठीक ह से तऽ अच्छा ही है
हं
ओर सभ तहन खेनाइ नहि खेलहुँ हेँ खाली बनेलहुँ हेँ
बनेल हमसभ ने भोरे न नहा सोना कऽ पूजा पाठ कऽ के नास्ता सब कऽ लै छियै
हँ गंव मे तऽ अहाँके बड़ी भेड़ भऽ जायत
नहि हइ हमरा सब हमरा सबके दस बजे खानो बनि जाइ छै नास्तो बनि जाइ छै हँ तऽ खाना ताना बना आब तीन बजे दू बजेसँ पुपा सब खेथिन तहन हमहु सब खेबै आसा बोल कि नास्ता कऽ पा रह छै उगल तऽ अपन पल सुल रहलहुँ आब काजे की रहै छै टी वी देखलहुँ मोबाइल चलेलहुँं
हँ हँ
हँ हं ठीक छै तऽ राख हँ हँ
ठीक छै तहन
हँ हँ कस समचार ठीक छी हँ हँ बढ़िआँ छी हमसभ हँ हँ बढ़िआँ छी
ठीक छथि ने सास सब
ठीक छथि हँ हमर साउसो ठीक छथि बुढ़ सूढ़ भेलखिन आब हरदम किछस किछ होयत कते रहै छौ ओ बीच मे बाबू मर हँ ह्म तऽ मोन खराब ओहि दिन स रहिते छनि हं
शिवम सभ कहैते छोटकी मैया छोटकी मैया आना उएह मैया द
बुढ़ सुढ भेलखिन बुढ़ सुढ त बुझे नहि छियै हेलो हेलो हेलो हेलो आवाज नइ अबैया अहाँके
हँ नहि आबै छले आवाज
कटि जाइ छला
हँ नेटवर्के करी जाइ छै हमरो
हँ हँ तऽ ओएह छै
की मैया कहैत रहै छलै हन हँ हँ हुनके हमर बाबू मरि गेलखिन ने पोरका खुना तऽ हरदम मोन तोन खराब रहे छै तहन
हँ से तऽ छैहे अहाँके
हूँ
बूढ़ भेला पर तऽ बीमार पड़ जाय छय आदमी ज्यादातर बीमार रहल आब तऽ अहांके जवानो लोक सबके मोन खराब होइत रहै छै बेसी काल हमही अहाँसभ स्वस्थ छियै कहै छै कनि ने कनि कनी ने कनी
हँ
सएह होइ छै बीमारे रहै छियै तहन कुशल समाचार सभ बढ़िआँ ने
हँ सब बढ़िआँ छियै
हमहूँ जायब आब स्कुल छोड़य लए और सब ठीक यऽ
हँ ठीक य हँ स अहां जाउ स्कुल छोड़ू ग सुनै छियै बाढ़ि आबे वला छियै हँ बाढ़ आबै बला छै सामानो सब बड महंगा भऽ जाय गेलै हन एखन
बड महंगा तरकारी सब राशन पानी सबटा महग कऽ देलकै हन
हँ हँ हेलो हं हं तऽ रस्ता मे पानि सब नैने आब लागल
नहि एखन तऽ नहि लागल य पास भऽ गेल हं पानि सब
हँ ठीक छै तऽ जाउ अनै ल हं हँ
ठीक
तऽ राखब कि एखन नहि राखब बाते करब
जेहन अहाँके इच्छा गप करब त बढ़ियां नय कर
नहि बड़ा दिक्कत भ जायत बच्चा सब के स्कूल आनै तऽ तहन अपन गप न ओकर बादे म
जबै जबै दइके लेल
हँ